ह हॅं सर की हाल चाल
ठीके छै
की करै छियै
की करबै इएह हँ खाना पीना खा लेलियै हन खायएके या गरमीमे हवा खा रहल छियै की करबै निचछत बेरोजगारी छै उतार खाना खयलहुँ हन हम अहाँके मछली चावल सलाद बुझल आइ रवि रहे दिन बरा बढ़िया रहै
ह
तै दुआरे खयलहुँ हन एक बेर चाय लेलहुँ
हँ
हमर बच्चिओ चावलक टीकू आओर ओकर बाद जे छै आराम करैत जी कहल अहाँ के फोन आएल
ह
अहाँ कीसभ खयलहुँ
हमहूँ त हम ने हमरा तऽ चावल दाल सब्जी बनल रहए तऽ उएह खयलहुँ सबदिन ओहो मेन होइ छै आदमी के सभदिन नहिए ने खायके चीज छियै कभी कभी आबे छै कभी कभी एते महगाई एते महगाई बढ़ल छै कि ओहो सब चीज डेली डेली य मिडिल क्लास आदमी के
नहि नहि ओ तऽ ओ बुझियौ आ ओकर बाद शुद्धता नहि छै दुनू चीज छै ने
हँ सही जे गाम घरके चीज जे छै शुद्ध
शुद्ध नहि मिलै छै हउ चौकपर जे लाबै छियै सब्जीसभ
ह एकटा शुध सही नहि रहै छै
एकटा नहि रहैत छै पानि मारि कऽ लाबैत छियै आ मैडम जे छै ओ कहलक जे को कोन सब्जी उठा लेलहुँ अहाँ आब की कहुं लड़ैत लड़ैत जे छै हालत पंचर रहै य
ह मेन छै उएह ने किछु ने किछु मिलावट कए दै छै आदमी के मतल आदमी के लोग शरीर के लिए हानिकारक छै किछ से किछु दवा केमिकल सब मिला दे छै लेकिन करतै कि लोकके त ते छै नहि जे लोक अपनासँ खेती बाड़ी अपनो सबके लोक ओते छै ने जे किछो करतै किछो तऽ कनए कऽ खाइयए खाय पड़तै ने
हँ ओ खाइए पड़तै तऽ आइके डेटमे टोटल चीज अहाँ जे चावल खा रहल छियै ओहो प्लास्टिकके छियै खाली गेहूँ जे पीसै खा छियै वएह टा शुद्ध
ह ओ हम य मिडिल क्लास के छियै तऽ किछु कोटाासँ आब जाइ छै तऽ राहत भए जाइ छै हँ
बहुत स्थिति छै आब पहिलुका वलाा स् जे भेलला जमाना बदलि गेलै महगाइ चरम पर छै सानके शुद्धता नहि छै त
तर सुध त नहि छै
शुद्ध नहि छै महगाइ चरमपर छै बाल बच्चा सब जे छै खाली बाहररी चाहलक जे हम हे ओ खाउ
ह लोकके एतेक महगा छै लेकिन बच्चाके ईसभ चीज समझमे थोड़े आबैत छै इतना महगा समामान छै महगा छै हमर सब हमरा आर के सोचलो जे एते फालतू सामान लोग आनते खेते एहिस बढ़ियां छै जे लोग दूध द ही खा लेकिन बाल बच्चा सब ने ने बुझे छै बाल बच्चा सब ते बाहरी दोकान के सामान किछु ने किछु ओकरा चाहबे करी ह बाल बच्चा थोड़े समस्या बुझे छै अच्छा महगा ह गरीबी कुछ बात बच्चा सब ने बुझै छै बच्चा के सबके चाही तऽ ची ओ खायत लेत टाका पैसा लेत त नहि बेे करात
उएहसभ ने दिक्कत छै की कहू मैडम
समस्या ईसभ चीज आदमीके लोकके करतै कि लोकके कमाय आमदनी किछु नहि आ लोकके खर्च बच्चा बढ़ल जाइ छै
हँ हएा उठलहुँ तऽ सभचीज करनाइ अपनेसँ झाड़ू पोछा खाना बनेनाइ सभचीज जे छै
ह किए मैडम नहि ये जे
छै बिमार छै बेचारी की करतै
ह नहि नहि तऽ किछ किछु ने किछु बिमार से त किछु नहि किछु सहयोग करियौ
े रहै छियै मत पुछ लेकिन तब ओ लोग बुझाइ छै
नहि नहि बुझयके बुझै देखियौ बुझयके बात नहि छै आदमीके जीवन साथी कोइ भी आदमीके के जीवन साथी छै तऽ आदमी कुछ ने कुछ सहयोग होना चाही दोसर के दोसर तऽ मदद नहिे ने करता है दोसर के दोसर नहि कर दोसर के दोसर करते अहाँ नीक लागत अपन से मिल जुल के कुछ ने कुछ समस्या सॉल्व होइ छै तऽ लोग एहिसँ आगा बढ़ै छै
चल मे लागल छी से इएह छै जे बहुत दिनसँ बाजारमे छी किछु नहि भेल यए तऽ सोचै छी जे अपन
बड़ हँ ई कार्य एप पर नहि जुड़लियै हना ई परे जुड़ जेबै ने ब बड बढ़ियां चीज छै ई नेटवर्क काम छै बड बढ़ियां छै एहिमे एगो पैसा अहाँके नहि रखत
हँ नहि नहि नहि ओ आखिखुना हमहूँ सोचै छियै जे आब जुड़बै
द दे ई बड नीक छै यहाँ जुड़ कऽ एक बेर देखियौ जुड़लियै ह ने
हँ एगो रहय पड़ोसीके
हँ हँ ज जोडलक हिन
हँ उज्ज्वर ल ेकिन हन लेकिन हमरा नहि समझमे आबै छै केना की हेतै नहि हेतै तऽ एहिमे तऽ खाली जोड़ देलकै हँ आओ ओकर बाद जे छै गेलखिन हन से गेल गेले छथिन
नहि नहि ओ अपने अहाँ के व्हाट्स ऐप करत सब पर यहाँके सब मे सेज आयत यहााँ के एगो पैसा यहा के एगो पैसा ने रखत तहाँ कैलकुलेट कए क टोटल पैसा आय अहाँके देत
ओकर बाद मेन छै बात भी नहि भए जेतै मीठ मीठ बात भी नया नया लोको
ह ह अभी एतना सबकुछ महगाइ चरण सीमा धेने छै आदमी एते समस्या छै आदमी के लोक समझमे नहि आबै छै ह
आओर सुबहसँ काम रहै खाना पीनाके इधर उधर ओहोसभ बहुत भए जाइ छै झाड़ू पोछा टिकू ओकरा स्नान पूजा
ह हँ बात तऽ ठीके कहली
अपनेकेँ तऽ परिवारवला छियै तऽ सभ बात जानतै
हँ से तऽ वएह छै ने घर मे सबके घरेलु सबके वएह परेशानी छै लोक के महगाई बढ़ि गेले एहिना लोक के खर्च खर्चा भी बढ़ गेलै एहिना बाल बच्चा छै बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई मेन्टेनेंसके ढङ्ंगसँ नहि आदमीके लोकके महगाइके कारण लोक करतै की
बात तऽ एकदम ठीक कहै छियै हर चीज महगा भए
हर चीज महंगा भए गेलै
चीज सस्ता दे
कोनो चीज यहाँके सस्ता नहि रहलै अ
एहिमे जीबाकके लिए जे छै ने जियैके लिए कमसँ कम एक लाख टका महिना चाही मैडम जी तब अहाँ ठीक ढङ्ग से जी सक कबा
जी
जेना तेना नमरा
ओ ह न छै मिडिल क्लास आदमीे जियए खातिर कुछ एहन नहि छै सरकारो सरकारो अपन अपन राजनीति कर ले छै अपना जीत जाइ छै ओकरा सब कुछ ओकरा क छै ओकरा तऽ देश विदेश गाड़ी बॉडीगार्ड घर बंगला सब कुछ मिले छै ते ओकरा आर के की टेंशन से बाद मे तऽ पाच साल जे पाच साल जे पिसबे से आम नागरिक आम जनता जे पिसबे छै तऽ ओ पिसाइे रहल छै ने की करते ओहि समय मे तऽ बहिन दीदी भाभी कहिके वोट लए लेलक आब एखन देखियौ गरीब जे हमे यहाँ जे मिडिल क्लासके आदमी छियै ओकरा की समस्या छै हर महगाइ बढ़ि गेलै बाल बच्चाके पढ़ाइ लिखाइमे परेशानी आदमी ल ढंगके इसकुलमे अहाँके बजट अथी नहि य आमदनी नहि यए ओहि अनुसार यहाँ जे अनुसार आमदनी यए उएह अनुसार ने यहाँ पढ़ेबै लिखेबै बाल बच्चाके स्सकूल ढंग से दियऔ ते ट्यूशन नहि ्यूशन दियऔ तऽ वस्त्र ने समस से आदमी के छै
च छै सरकारके की छै कोनो सरकार आम जनता कुछ छै थोड़ाोड़ स् भन दए देत तऽ अहाँके वोट लए लेत त ओकर बाद सरकारके कोनो मतलब नहि छै
ह ह मरू जेबो अहाँके बाल बच्चाे ढंग केकरो पढ़ लिख के बैठल रहत केकरो ने नौकरी हयत ने चाकरी हयत ने सरकारी ने प्राइवेट ने कोइ ढंग के फैक्ट्री छै ने कोइ ढंग के आसपास कोइ बिजनेस छै आदमी लोग की करतै
नहि नहि तऽ रहबो करै एकटा जे छै अथी चीनी मिल ओहोसभ बंन्द भए गेलै सरकारके इनकमके भी साधन इहो तऽ समझबै सरकारके इनकमोके साधन नहि छै ने एक पैसा भी बिहारमे इननकम के साधन से सरकारके
ह सर यहा ई कार कार्य एप मे ने जुड़ जाउ एहिमे बहुत बढ़िआं छै बहुत बढ़आं एहिमे सपोर्ट होइ छै आदमी के हह जुर जेबै देखियौ घर बैछु पैसा भए तऽ आ बाल बच्चा बहुत राहत हेतै बहुत बढ़िया काम छै यहा के एगो पैसा एगो पैसा ने यहा ओ अखर टोटल पैसा यहाँ के जोड़ के यहाँके आब छथि अहाँ थोड़ा सा हइ छै पोस परेशानी प्रॉब्लम हइ छै नेट उटबार उटबर कुछ एने ओने रहे छै प्रॉब्लम तबेइ लिनल पैसा यहाँ करनाइ छै
छै अपन बैठल बैठल जे छै हँ और सब ठीके यए हँ ठीक ये चलि रहल यए
ठीके ठीके छै ठीके ठीके छै तऽ बादमे यहाँसँ गप करब ठीक छै राखू देखू तब हमरे घर वला आबि गेलै तनिटा चाह पानी के व्यवस्था करै छी
पहिले साँझ भए गेल गेलै घर तर उमेए जाइ छै ठीक